ओकर चाइर गो पूरा कैदेबै तू किया सोचे भी हमर नहि केलक
हे तऽ कहली नहाय ले जाइ छी
तोरो चार टा पूरा कइए दै छियै
ठीक छै कहली नेहैब लेट नै भऽ जेतौ गे
हु अ दहीन मंगले छियै तऽ कोन खाय केँ छै
उँ नहि तऽ व्रतमे तऽ आओर नहा क पाठ पूजा करैके चाही समय छल श ल ऋ
बहुत पाठ कयने छियै धरोहर
नहाय लेतै नहाायमे टाइम नहि लगतै अति अहिं भाइए गेलै तऽ आओर कनि अबे
कह छै बारह बजे के बाद हनुमान जी
लंका के छै लंको मे त कियो भोजन देतै हम सही देबै
हँ हँ हँ लंका जेतुन खाय ले
अहँ
लङका स एथुन खाय ले गे
भेलो हन ओकरा सन बात कि भेलै ओत
हँ आइ परीक्षा छलै ने, ब आवाज बहुत होइछौ
भए गेलै आइ ओकर परीक्षा छै
हँ हँ आइ ओकर परीक्षा छलै भऽ गेलै परीक्षा दऽ कऽ एलै
हू उ
बन्द कर वाज ठीक नैं लागै छै
तऽ परीक्षा दके आइबो गेलै से भेलै ने
हँ परीक्षा तऽ कऽ निकललै तऽ कॉल केने छलै कहलकै की जे ओ खैय कऽ नहि गेलहु बिना खेने चैल गेलौ ओ मन केना दन करियै हम कहलिय किछु खरीदले बिस्किट सब खा ले तऽ नहि आब जाइते छियै घरे पर कनी रहबै छुछुन कनी काल्हि ओकर मोन ठीक नै रहै मनोस्थिति कनी
कैलका बाद ओहिके बाद हमरा बात कहाँ नहि भेलै
ओहनाए तकर बाद साँझमे हम केममफ आ ऋ
सुनाउ कहै ने लोक ने छै लेकिन ओहिसँ मानसिकता तऽ कनि प्रभावित भइए जाइ छै लोकके तऽ ओमहर स इ सब
कभी ध्यान नहि दही ओहि सबके लेकिन जेकरा पर बीिते छै ऊभूज बुझैत छै
खाली ध्याने देैवाला बात नै होइ छै ने मतलब ओहिस तोहर मनोस्थिति पर एहन प्रभाव करतौ जे मानसिकतो बदैल जाइ छै फीन भावनाबऽ लागतो गलत गलत बात सब कलके भरि रति जाग ले छै आ छोट छोट बात पर बाल बच्चा पर तमसा कर
खा छैाय
ास हँ साँझ मे बहुत अच्छी रहै बहुत टेंशन ब रहे साँझ
कहल नहि समझल नहि नहि
समझलियै कहलियै पहिले तऽ जे कहतौ ने त चुप चप सु लेबो मतलब रामने बालाक के पहिले खाली हुअ दीै तब गायके बीच बरा समझाबऽ लागबही ने तऽ ओ आओर स्ेट भ जाइ छै जखन गुसा रहलिय त लोक झाब ल त सुी आओर ताम
ओ भऽ जाइ छै सब कहै छछ
तखिन म की कहबी पब एहने होइ छै दोसरो जगह जेबै एना यय तऽ इ दुआरे
परेशानी सबके छै किछु ने किछु अलग परेशानी छै
त बाले बच्चाे बात छै तऽ ई बात एना छै ओना छै तऽ अरे भाय सभके बच्चा होन छै बच्चा ककर आइकाल्हि न
ह कनी देर बात कलियै फेरो क एकडके वीडियो कॉल करने मतलब बाद त बाद जे ओकरा ररे के पूरा एकदम आँसू आबै पान फेरो काटि देलकै फ त बाद फेरो हम केलियै तब काटि देलकै नहि उठेलकै लक ख ओके ल कैरा आयत म
ठीक रहै
हँ तऽ बुच्चीसँ बात करै छलियै तऽ बार बार ओकर खून आब हम उठा ल लेलैचे र कास से बतििया छै हम कहलि आगे ब्ची छथि तऽ भऽ गेलौ बाहर नहि करिते छथिन तऽ ठीक छौ मोन करी आवाज ओकर खनक कर लागत तऽ फेर बुझ करथिन कि कहै गुरी आर फु तऽ क लियौ बात क लियौ बात फेरो कोनो बात परर बात निकल जाइत छै तऽ लोक बढ़ बात ह लाग छै तब फेरो केलकै फेरो आब राख ठीक तऽ फेरो बात कहलकै ठीक रहे कहलकै तोरो टेंशन दऽ दै छीिय हम कहल हमरा हम की तोरा लेलहु
हँ एगो बात क के आदमी केुकिया कहे छै दऽ दै छौ तऽ नहि िप दऽ दै छ हम गोे ह ने एते स्थि आसानी से डि्रेशन मे जाय ला लोग नि तूत ने सन ने
फो कनि देर बाद काल्हि परीक्षा छियै ने
आब भए गेलै आब एकटा बचला।
चौद छै।
भए गेलै देखी दू साल बीत गेलै आब एकके साल बचलै ने केना र नहि करेने रहैथ ओहि चक्कर मे ओहि। बोल के चक्करमे कते वेह नहि समय।
कहलि देखीलिये हमरा सभजेकाँ एखन भव जेत ओ कहलकै देखी हमरा हमेशा। सहि रास्ता भेले हन एम्हर उमहर से चाहबे कोनो चीज से नहि भए पाबे छै। अरे हम्हु सभ त कनी अ।
अ तू कम भेलै कोशिन ने तो जे छै तोरा नहि केल। ओ नीके सोचिके ने भेलै जे लोक जल्दी भए जाय।
ओ हा न
देखहिन ठीके छै ग खुशबु एगो भगवान जे करै छथिन। से निके करै छथिन गल ओ ओहि सभसँ हेलैते। त कतो कतो धुकधुकि एगो रहिते रहै छै नहि रहै छै जे।
हँ तऽ गलत तरीका से काज केला स होइ छै की जे। कहियो पकड़ा जायब कहियो कोनो चीजमे अह
आब ई तऽ ओकरा फ्री माइंड से कोनो काजो करते किछो करते।
भऽ जेतै एक साल आओर बचलेमे भए जेते।
तऽ भेए गेलै दू साल जखन बीत गेलै त एक साल। आ माँ से बात भेल रहौ।
माँ से बात नहि कायलो कैल त माँ केने रहे। हँ काल्हि केने छलै माँ बात। फोन करलकै त कनिये देर बात केलकै फेर तऽ बरकी माँ के परेशान क के रख ने छै।
अच
कुनो फोन एतौ तऽ कि कथी तऽ माँ गे हे हम फोन पर बात करे छियै ओ बुझबे ने करै। कि कहलियै कि कहलियै। उहेलेल पागल भऽ जबौ। हम कहलीयै अरे मे छोड़ु ने की करबै आइ काइल त बुझते छिये। रहै छियै फोन पर बात करु तऽ हाल चाल पुछल कै। तावत फेर वहाँ पुछल कै टिकट भेले कि कनफार्म हम कहलिये कहा भेलैह वहि लऽ कऽ तऽ बहुत टेंशन मे छिऐ हमसभ।
चास कतऽ आ छै।
नहि बढ़ले हे
केओ आइब गेले हन नहि नहि बढ़ले उहै गोलियो बोल खेल्हि गे। नहि हे तो ने तब। दोसेरे मे देखियै तऽ कहल के नहि फेर हम कहलिये नहि त नै। तो आब तऽ जेना होइ।
आबो कऽ ले गप।
कहलिकै राजधानी मे छै। ककरो जान पहचान हम कहलियै हम कहलियै। ओते तऽ दऽ ये देलियऔ पैसा राजधानिओ के टिकट भऽ जेतौ कर आब। ऐते जान पहचान ककरो छै कहलके।
हँ
कोन जक्कर हो जच्चेमे टिकट हो लेकिन आब त आबैए पड़तौ बच्चा सभके बहुत मोन भ गेल हन। ओकरा खुद्दे बहुत इरिटेट भऽ रहलै हे बुझलिहिन।
संगे निकैल जेतै ने त ठीक हैं
हू
आ कारी फेर केलकौ कि
ना ओकरे फोन करै बार बार कहलियै हमरा परेशान कऽ देलक हँ हमरा ओकरासँ बात करे के मोन नहि करैया। आ छोड़ हमरा बर फोन कऽ कऽ कऽ परेशान केने छौ हम कहलिए की कहै छलहु तऽ कहै छलै तू अबही ने तऽ हमरा बड्ड मोन करैएा कि जे बैस बैस बतीयाब खूब हम कहलिए तोहरे से बात
हे ओकरा अंगना मे जे लोक रहै छै ने अब हमहुँ सभ जे गेलिए से भरि दिन अंगने मे रहे कखनो नय जतौ कत तो दलान पर बजाय बजाय बैसतो आ ओना ठीके नहि निक लागे।
ओना की टिकते हम तू जाइ छी तऽ फिर भी बाबा सभ से कनी देर बात क ले छी ओ ककरा स बात करते।
ना
तऽ अपन की करै छै अपन बाहर ते निकलि जाइत छै। पहिले एते तहन न ऊ एते जे।
कि कहे छै आ पटना एबो
हँ आ तहन तीनू गोटा खूब बात करब।
पटना आबि क
हम कहलिए हँ तू सभ बात करिहे हम त सुतबो किया कि हमरा फेर भोरे उठ के तू सभ बतीयेहन
नीक लागै छै ने।
ओनाहि रहे छथिन ई सभ हँ तऽ एते तऽ ठीक छै सभ चीज तऽ बड नीक छै अहाँ तऽ नाश्ते ने बना क देते सुतले रहे जे हे यौ एना थोड़े होइ छै सभ से कऽ कऽ दबै इहे होइय
ओहो स्कूल कोचिंग रहते जे भोरे भोरे हो हो हो हो
हमरा घर मे त स्कूलों कोचिंग से बेसी ओनाहियो रहै छै नो बजे सभ नहा धोइ के पूजा क के बै बैसल रहै छथिन। और ओहो नाश्ता ल नय प्रॉपर खाना।
ह तोहर घरक और फंदा अलग छौ
हू
सबेर बहुते के हमरा सभके एतो छै ने भोरका ओते हो हो ने रहै छै। भोर के सभ लेटे खाइ छथिन खाना।
देखी भोरे मे कामो रहै छै जादा
सेहो बात छै ने भोरे कनि अपनो काज रहै छै लोक के।
पूरे क लेबै ई कि
जो नहा सभ लेले बाद मे करब एक बैज गेलो
हू
बात कऽ के सुतिहाँ
ठीक छै
हँ लेट भऽ गेलो नहाले
ठीक छै ताबत तू कन्फर्म कल पेट।
ठीक।
एगारह मिनट पूरे छै तो हम काटि देबो तकर बाद अन्तमे के देखी जेना हम कहलहु त केलियै तेनाही तो कऽ देखथिय ने भऽ जेतौ
नंबर डायल कऽ कऽ
हँ।
रखै छी, ठीक छौ
एगरह मिनट पूरो दीही तय के बाद। हमहूँ करै छियै आहा ताहि के बाद हमहूँ करबै। हमरो तऽ अनुपम लेकिन हमरा चारिए टा कॉल आब देखबै छी।
भेर जे तऽ
ठीक छौ।